हलो, नमस्कार। सब ठीक छै न।
हां सब ठीक छै।
ठीक, ठीक छै। आज हम एक विषय पर चर्चा करब, प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक छै?
हां ठीक छै।
आइ हम प्लास्टिक प्रदूषण विषय पर चर्चा करै चाहैत छी, कियाकि समस्या धीरे धीरे पर्यावरण आ मानव जीवन दुनुक लेल गंभीर खतरा बनल जा रहल छै।
बिलकुल सही कलियए। प्लास्टिकक अधिक उपयोग आ ओकर अनुसूचित निपटानक परिवर्तक संन्तुलनमे प्रभावित कहि रहल अछि।
प्रत्येक स्थान पर प्लास्टिकक उपयोग देखभाल लेल भेटैत छै, चाहे बाजार हो घर हो अथवा सार्वजनिक स्थान
हां, मुदा सुविधा के नाम पर बढ़ल इ उपयोग आब एक पैघ पर्यावरण संकट बनि गेल अछि।
हमरा लगैत छै जे प्लास्टिकक सबस पैघ समस्या ई छै जे ई बहुत जरूरी जल्दी नष्ट नहि होइत।
बिलकुल बहुत रास प्लास्टिक सामग्रीके पूर्ण रूपसँ विघटित होयमे सैकड़ो वर्ष लगै छै।
कल ही हम एक रिपोर्ट पढ़लियौ जाहिमे कहल गेल छल जे समुद्रमे लाखो टन प्लास्टिक कचरा पहुँचि रहल अछि।
सही कहलिए समुद्री-जीवन, जीव-जन्तु एहि प्रदूषणसँ बहुत प्रभावी भए रहल अछि।
सच कहू तो बहुत रास पशु पक्षी प्लास्टिक के भोज भोजन बुझीे क खा लैत छथि‌। जाहि से हुनकर जीवन संकट मे पड़ि जाय छै।
हँ ई स्थिति वास्तवमे बहुत चिन्तााजनक छै।
हमरा लागैत छै जे प्लास्टिक प्रदूषणक प्रभाव केवल प्राकृति नहि बल्कि मानव स्वास्थ्य पर सेहो पड़ैत छै।
बिल्कुल सूक्ष्म प्लास्टिक कन जल भोजन आ वातावरणक माध्यम से मानव शरीरमे प्रवेश करि रहल छल।
जे एहि गतिसँ प्लास्टिक उपयोग बढ़ैत रहल तऽ भविष्यक स्थिति आओर गम्भीर बढ़ सकैत छै।
सही बात कहिलौं एहि कारण प्लास्टिक उपयोग कम करनाइ समयक मांग बनि गेल अछि।
सच कहू तो बहुत रास लोक सुविधा लेल एक बेर उपयोग होयवाला प्लास्टिकक वस्तु प्रयोग करैत छथि।
हँ मुदा एहि आदत मे परिवर्तन आननाय बहुत आवश्यक छै।
हमरा लागै छै जे कपड़ाक बैग धातुक बोतल आ पुनः उपयोग होइ योग्य वस्तु अपनावन नीक विकल्प होयत।
बिल्कुल छोट-छोट परिवर्तनसँ पैघ सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त कयल जा सकैत छै।
कल ही हम एक विचार पढ़लियौ प्रकृति प्लास्टिक नहि बनाबैत छै, मनुष्य बनाबैत छै। समाधान से ओ मनुष्य के खोजबाक अछि।
ई बहुत सर्वारर्धक विचार छै समस्या मानव निर्मित निर्मित छै। त समाधान से मानव प्रयास से संभव होएता।
सच कहू तऽ स्कुल कॉलेज आ समाज मे पर्यावरण जागरूकता बढ़ेबाक आवश्यकता अछि।
हँ विशेष रूपसँ नई पीढ़ी के शुरूसँ पर्यावरण संरक्षण महत्व बुझब बुझला जयबाक चाही।
हमरा विश्वास छै जे प्रत्येक व्य क्ति अपन स्तर पर जिम्मेदार निभावे प्लास्टिक प्रदूषण बहुत हद तक कम कयल जा सकैत छै।
बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण केवल सकारात्मक जिम्मेदारी नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य छै।
बिल्कुल सही कहलियौ प्ला्टिक प्रदूषणक समस्या से निपटब लेल जागरूकता जिम्मेदारी आ सामूहिक पर्यासक आवश्यकता अछि। ताकि आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य आ सुरक्षित पर्यावरण भेटि सकै।
बिल्कुल प्लास्टिक प्रदूषणके समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ैत जा रहल छै। आ एकर प्रभाव आब प्रत्येक क्षेत्रमे देखल जा सकैत छै।
हँ कल ही हम बाजार गेल छलहुँ आ देखलियौ जे बहुत रास लोक आजो प्लस्टिक ैला उपयोग कर रहल छथि।
सह के लियौ बहुत लोकसभ एहि समस्या गम्भीरता के बुझ नहि पाबि रहल छथि।
सब कपड़ा भ झोला बासकोक या अन्य प्रकृतिक वस्तु के उपयोग करैत छलाह।
बिल्कुल ओ वस्तु पर्यावरणक अनुकूल छल त प्रकृतिक के कोनो हानि नहि पहुँचाबैत छै।
हमरा लगै छै जे आधुनिक सुविधा कारण लोकसभ धीरे धीरे पारम्परिक विकल्प सबसँ दूर भस गेल छथिन
हँ मुद्दादा आ फेरस टीकाउ आ परवर्तन पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनावय पर जोर दे जा रहल रहल छै।
कल्हि हम एक समाचार पढ़ लियौ जाहिमे कहल गेल छल जे कतेको शहरमे एकल उपयोग प्लास्टिक परर प्रतिबन्ध लगाओल गेल छै।
ई बहुत सकारात्मक कदम छै एहन प्रयाससँ प्रदूषण कम करबाक दिशामे सहायता भेटैत छै।
सच कहू त सड़क नदी य पोखरी क प्लास्टिक कचरा देखीे बहुत दुःख हो छै।
सही बात ई कचरा केवल सुन्दरता खबा खराब नहि करैत छै बल्कि पर्यावरणक सन्तुलन सेहो बिगड़ैत छै।
कचरा प्रबंधन व्यवस्था के आओर मजबूत बना आवश्यक छै।
बिलकुल।
हेलो।
एहि समस्या बहुत हद तक कम करि सकैत छै।
कली हम देखलियौ जे कतेको स्वयंसेवी संस्था सफाई अ अभियान चला रहल छल।
ई बहुत प्रसनीय प्रयास छै समाजक भागीदार बिना कोनो पैघ परिवर्तन सभ सम्भव नहिह होइत छै।
सच कहूो बच्चा सबके बच्चा मे पर्यावरणक महत्व सिख आवश्यकता
हँ क्यकि नहि पीढ़ी जा जागरूक होत तखन भविष्यमे स्थिति बेहतर बहि सकैत छै।
हमरा लगै छै जे प्रत्येक व्यक्तिके अपन दैविक जीवनमे प्लास्टिक उपयोग कम करबाक प्रयास करब चाही।
सही केलियौ छोट छोट बदलाव जेकरा अपन बोतल झोला आ डिब्बा उपयोग करनाइ बहुत उपयोगी सिद्ध भ सकैत छै।
कली हम एक विचार पढ़ लियौ जाहि धरती पर हम रहैत छी ओकर सुरक्षा हमर साजे जिम्मेदारी छै।
ई विचार वास्तवमे प्रत्येक नागरिक लेल प्र प्रेरणादायक सन्देश दैत छै।
सच कहू तऽ प्रकृतिक हमरा बहुत किछु दैत छै आ ओकर संरक्षण करनाइ हमर नैतिक कर्तव्य छै।
बिलकुल स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवनकक आधार होइत छै।
हमरा विश्वास छै जे जागरूकता शिक्षा सामूहििक प्रयास से प्लास्टिक प्रदूषण पर निियत्रण पओल जा सकै
सी कह लियौ जँ हमसब आज जिम्मेदारीसँ काज करबक तऽ आनेवालला पीढ़ीके स्वच्छ सुन्दर आ सुरक्षित पृथ्वी सौंप सकब।
बिलकुल प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या पर जतेक चर्चा कयल जाय ओतेक कम लगैत छै कियकि ई समस्या वैश्विक स्तर पर चिन्ता बनि गेल अछि।
हँ बिलकुल वैज्ञानिकसभ लगातार चेतावनी दैत अछि जे प्लास्टिकक उपयोग आ कचरा प्रबन्धनपर नियन्त्रण नहि केलियै तऽ भविष्यमे स्थिति आरो गम्भीर भए सकैत छै।
बिलकुल सच कहू तो काली क नदी कात गेल छलु जते बहुत रास प्लास्टिक बोतल आब फैला फेकल देख लिौ।
हँ ई दृश्य आब बहुत समस्या भए गेल छी मुदा वास्तवमे ई पर्यावरण लेल बहुत हानिकारक छै।
हमरा लागे छै जे नदी आ पोखरि प्रदूष प्रदूषणक एक पेघ कारण प्लास्टिक कचरा सेहोव छै।
सही केलियौ ई कचरा जलक गुणवत्ता खराब करैत छै आ जलचर जीवन सभक जीवनपर नकारात्मक प्रभाव ालैत छै।
कल एक लेक पढ़ लियौ जाइमे। कह गेल छल जे समु्र मे प्ास्टिक मात्रा लगातार बढ़ैत जा रहल अछि।
बिलकुल सामुद्री कछुआ मछली आ अन्य जे प्लास्टिकक कारण बहुत कठिनाइ झेल रहल अछि।
सच कहू त जखन पशु पक्षी प्लास्टिक निगली ले छथि तखन बहुत बेर हुनकर मृत्यु सेहो भय जायत।
हँ आ एहि स्थिति मानवक लापरवहि परिणाम छै।
हमरा लगै छै जे बहुत लोको सुविधाक कारण प्लास्टिकके उपयोग तऽ करैत छथि मुदा ओकर सही निपटान नहि करैत छथिन।
सही बात क लियौ जिम्मेदारी केवल उपयोग करबाक नहि बल्कि सही ढङ्गसँ ओ फकबाक सेहो होइत छै।
कली हम देखलियौ जे कतेको। दल मे प पर्यावरण जागरूकता कार्यक। कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल छल ।
ई बहुत नीक पल छै शिक्षाक माध्यमसँ ओ जागरूक। तऽ बढ़बाक सबसँ। प्रभावी उपाय मानल जाइत छै ।
सच कहतौ जे प्रत्येक परिवार अपन बच्चा सबके पर्यावरण संरक्षण शिक्षा दे बहुत पैघ बदलाव आ सकैत छै।
बिलकुल परिवर्तनक शुरुआत सदिखन घरसँ होयत छै।
हमरा लगै छै जे पुनःजक्रण अर्थ। महत्व सेहो लोक सब के बुझाल जाय जयबाक चाही।
हँ किएकि बहुत रास प्लास्टिक सामग्री पुनः उपयोग योग्य होइत छै जाहिसँ कचरा कम कयल जा सकैत छै।
कल हममे एक विचार पलियौ। धरती हमर आवश्यकता पूरा करि सकैत छै मुदा हमर लालच नहि।
ई विचार वास्तवमे पर्यावरण संरक्षण मूल सन्देश दैत छे।
सच कहू त प्रकृतिक से संतुलित सं्बन्ध बना के। रखनाइ मानव सभ्यतााक दीर्घकालिक अस्तित्व लेल आवश्यक छै।
बिलकुल पर्यावरणक स रक्षा करना केवल आजुक नहि बल्कि भविष्य पीड़ित सुरक्षा सेहो छै।
हमरा विश्वास छै जे सरकार समाज विद्यालय सामान्य नागरिक सब मिलके एहि समस्या पर नियंत्रण पाबि सकैत छथिन।
हँ सामूहिक प्रयास सेहो असम्भव लगनिहार चुनौतीसभक समाधान सेहो सम्भव भइ जाइत छै।
सी के लि प्लास्टिक प्रदूषणक विरुद्ध संघर्ष केवल सही कहलीए प्लास्टिक विरुद्ध संघर्ष केवल पर्यावरण बेचबाक प्रयास नहि बल्कि मानव जीवन प्रकृति आ भविष्य सुरक्षा लेल आवश्यक अभियान छे।
बिलकुल प्लास्टिक प्रदूषणक भविष्य परर जतेक जागरूकता फैलत ओतेक लोकसभ अपन जिम्मेदारीक के बेहतर ढंगसँ बुझबैत सकत।
हँ कली हम देखलियौ जे कतेको लोको। बाजार जाय समय अपन झोला लय के जाय छला जाहि से प्लास्टिक उपयोग कम भए रहल छल।
ई बहुत सराहनीय आदत छै एहन छोट छोट प्रयास समाजमे पैघ परिवर्तनक आधार बनैत छै।
सच कहू तऽ बहुत लोक सोचैत छथिन जे हुनकर एकटा प्रयास से कोनो अन्तर नहि पड़त।
मुदा ई सोच सही नहि छै। इतिहास। साक्षी- साक्षी छै जे प्रत्येक पैघ परिवर्तन छोट प्रयाससँसँ शुरू भेल छै।
ह हमरा लागै छै जे पर्यावरण संरक्षण विषयके दैनिक जीवनक हिस्सा बनाबन आवश्यक छै।
बिलकुल जखन तक पर्यावरण संरक्षण केवल भाषण तक सीमित रहत तखन तक अपेक्षा परिवर्तन नहि भेटत।
कलिय अमे एक विद्यालय छात्र। सबके सफाइ अभियान चलाबे देखलियौ।
हेलो ।
आँ। ।
ई बहुत प्रेरणादायक। ।